हेलो
हँ की सखी की हाल चाल छैय हँ हमे ठीक छियै अहाँ कहू केहन हाल चाल छै।
हँ हमे निक छियै की क रहल छियै।
अ बस अही बसल छियै।
अच्छा अच्छा ह कऽ रहलीय सखी
हूँ
कि हमहूँ सोच रहल छलुं कि मौसम बहुत सुन्दर भए गेल अछि।
हँ तऽ कतय जाइके विचार छै कोनो नीक जगह सोचलेही
हँ हमरा तऽ पहाड़पर जाइके बड़ मनै अछै। जैसे डार्जलिंग या सिक्किम चलू न
अहाँ पहाड़के नाम सुनिके मोन खुश भय गेल। दार्जलिंग तऽ बहुत सुन्दर जगह छैय
हँ सखी तऽ कोतेयके चायके बगान आ कञ्चनजंघाके दृश्य बड़ा नीक लागै छै।
ठीक छै तऽ अखिया निकलबे। टिकट बुकिंग तऽ। पहिने कऽ काइले पड़त।
अगला महिनाके दस तारीखके कनि टिक ठीक रहत। तोर की रहय छो
हमरो मंजूर छै। कोनो दिक्कत नाय छैय हम तऽ। अपन कपड़ा लत्ता कैम कैमरा एखने से ठीक के कै लेब।
हँ सखी तऽ कहियाके निकले केबै। टिकट बुकिंग तऽ पहनेके ले पड़त।
हँ ई तऽ ठीक कहै छि अहाँ। कोइ न तऽ तनी ट‌ऽ पहिले। दऽ दस तारीकके अगर निकलेके रहै छै तऽ। हमरा आर के तऽ पच्चीस तारीख के अगर टिक बुक टिकट बुक कर लेवल जाय और की।
अच्छा ठीक सखी चलल जायके ठीक। खूब फोटो खिचाब आ मस्ती करब।
हँ टिकट के देख छियै ठीक छै टिकट। तऽ भऽ जाय तऽ फोन करिहं हमरा बड़ उत्सुकता बढ बढ़ि गेल अछि।
अच्छा हम टिकट देखिके फोन करब। लेकिन सखी केत्ता दिनके ट्रिप रही।
जादे दिन के तो न ठीक रहेत, तऽ दस से बारह दिन के अन्दर घूम फिर के, आ जायके प्लान करहू सखी। काहेकि आब बाल बच्चा के स्कूल खुल जाइ छै नऽ।
अच्छा! अच्छा।
ह, तऽ दिक्कत हो जाइत, ज्यादा दिन बाहर रहै से।
अच्छा! और कोनो नीक जगह सोचलियै यै की।
अय एकटा तऽ हमरा आर दिमाग मे छलै सखी! कि बाबा के दर्शन भैल बड दिन भऽ गेल, तऽ अगर अहाँके तनि समय रहै, तो अमरनाथ के यात्रा पे चलल जाय का।
अच्छा! अमरनाथके नऽ, अच्छा देखै छियै जहाँके टिकट मिलै सखी! हम फोन करब।
हँ, अहाँ हमरा आर के फोन करब, आ जेना टिकटके पैसा लगी सखी, ओ हम अहाँके दे देब।
अच्छा! काहे कि सखी! घर गृहस्थी बाल बच्चामे समय बीत जाइ छै। तो कहाँके नीक छै ने।
हँ, ई तऽ अहाँ नीक कहै छियै कि। अ घर गृहस्थी के चक्कर में फँसे बाद, कहाँ निकलेके मौका मिलै छै, लेकिन जे अगर बाबा के मंजूर भैल, तो कोनो न कोनो उपाय भऽ जैत।
हूँ, मुद्दा मोन करैत, अछि जे कतहु घूमय लेल चलल जाय। रोज- रोज चूल्ही चौका मे, बिल गेल छियै। जहाँके मोन नहि करत अछि।
हँ, ई तऽ अहाँ ठीक कहै छि सखी! अच्छा! ई अहाँ के एगो गप पूछै छियै, हमरा आर के अभी मोन पर परल तऽ। अहाँके कार्या के काज भेटैल छै की?
हँ, अभी नया टास्क एकठो आएल छै नऽ।
ओ हमरा आर के भी एगो फोन आ फ्रेंड वाला टास्क भेटाइल छै। जानै छियै सखी! ई ई जे कार्या छै, ई यार नै मने, जे नीक- नीक छोट -छोट काम होवै छै। ओ आर भी अ टका भेटा जाय छै।
हू- हू।
हँ, आओर मने जेकरा के एगो घर गृहस्थी, गृहणी के कहु ने आवे के पड़ैत छै, न जायके पड़ैत छै।
छै, हँ।
घर मे एगो सोशल मीडिया के, खूब नीक प्लेटफॉरम छै, ई कार्य। जेकरा आरमे ने तनि डिजि टल काज करके जेकरा तनि डिजिटल के ज्ञान छै, उ डिजिटल काज कर के फोन फ्रेन, चाहे कोनो भी कार्य के छोट -छोट टास्क आबे छै, वहां के अहाँ के अच्छा! पाइ कमाबे छै।
अच्छा! अच्छा!
हँ, वर सेे न घर गिरहस्तथि के आ मने एगो सहयोग हो जाइ छै घर गृहस्थी चलाबे मे एगो गृहणी के आ जैसे दु्वारा पे साग सब्जी आ गेल तऽ। अ मालिक से पाहा माँंगे के जरूरत न पड़ेै छै अहाँ पास रहे तो अहाँ निकाल के अपन सा
ह्म ह्म हूँ।
तऽ ई एगो बड्ड सहयोग हो जाइ छै तऽ अगर अहाँके काज करे के मन होय तऽ हमरा आर के आहाँ कहब हम आहाँके बता देब कि कैसे कैसे एकरा आर के काज के शुरू करल जाय छै ठीक छै।
के एय मे मीटिंग भी ज्वइन करैके होइ छै क
हँ सखी जैसे अगर आहाँके कोनो काज न बुझ बुझय पा छै से आहाँ तऽ तनि अ मीटिंग मे मीटिंग आर मे तनि बस सीनियर जे रहै छथिन सर चाहे मैडम उ ने एकदम नीक तरह से एका- एका कर के सब बात के समझा देबे छै।
हूँ, हूँ।
बड सहयोग हो जाइ छै काज करय में आसानी से
अच्छा, अच्छा
आययार तऽ की कहब सखी हमरा आर के तब तक खसी हो गई छै। की मौसम जे उपर नीचे हवइ छै ने कोतो पानी पड़ै छै तऽ कतौ धूप अबै छै। से मियाज एकदम खराब भऽ गेल छै। तनी सर्दीयो भगेल छै। आ तनि खोस खा खोस खोखियो भऽ गेल छै।
हँ सखी तऽ एतना तबेयत खराब छै सखी तो कहीँ लोक कल जगह चलेै के घूमे जहाँ सब खर्चों में? कम हो समयो बेसी नहि लगे।
हँ ईही इहोू एगो तनी पला नीक कहै छी आहाँके राय नीक छै कि जे अगर आहाँ कहब कि अगलो बगलो जाय के घूम फिर के आबल जायतो। ठीके बात छै यहू
हूँ हमहुँ सोचैते छेलहुँ कि जे दूइ चारि दिन लेल कतहु चलल जाय न
हँ नीक छै आहाँ तऽ अभी राजगीर के मेला लगल छै सखी चाहे एगो तीरथ कहै छीयै आहाँके हम से सुनू एगो बाबा धाम नीक बड नीक जगह छै भोलेनाथ के-
बुझाइत अछि जे राजगीर चलल जाय।
हँ तऽ राजगीर मेला मे भी बड्ड भीड़ होबै छै सखी। एकदम ठेला -ठेली धकला -धकली आ दिन मे तऽ धूप रे चलते भीड़ कम होबै छै लेकिन रात के मेला एकदम- जगमग लगै छै बिजली बत्ती भीड़ से-
ओतैय गर्म कुण्ड अछि न?
हँ
और शान्ति बन अछि।
हँ एगो कैलास ब्रिज भी बनल छै सखी।
हां तै शरीरके संग मोनो शान्त भए जाएत। अ ह इतिहासो जुड़ल छै ओहि जगह से।
हां-हां और आस-पास मे एगो नालन्दा विश्वविद्यालय छै जकरार मे आग अंग्रेज अर के शासन मे आग लगा कै लगा देल जाए छलै आ जेकरा आर मे ढेरे किताब-उताब जल गेल छै।
तऽ राजगीर तब बढ़िया विचार छै।
हय न हां नजदीक के नजदीक भी रहे
हां तऽ मुद्दा हमरा मोन होइत अछि जे बोधगया चलू चाहे भगवान बुद्ध के धरती छियै।
हां-हां बोधगया भी नीक जगह छै।
हां। महाबोधि मन्दिर, बोधि वृक्ष देखब बच्चो सबके ज्ञान भेटत।
हां-हां आ बच्चा सबमे अहाँ संस्कार न देब सखी तो के दै
हूँ।
बच्चे मे सब ई कैसे जानै छै कि ब बौद् बुद्ध भगवान के र छलथिन, चाहे रामजी के छलथिन। तो और बारे मे तऽ हमरा आर के ना जिम्मेवारी बनै छै सखी समझे वे के, बताबै के।
हूं। इहो ठीक कहले रहै, हूं बोधगया मे विदेशी पर्यटक सेहो अबैत अ अछ थी हें। अ ओतय के बाजार मे तृप्ति समान, बुध के मूर्ति सब बेडाय भेटाय छै।
हां। आब वहाँ के कनि और चार कदम आगे बढ़ जाए छै जे छिल सिलाव जगह पड़ै छै सखी। वहां आर के तो खाजा एते नीक लगे छै कि की बताउ अहाँके हमरा आर के तऽ मुँह में याद करके पानी आ भऽ गेल।
हूँ ओतय के बजार तऽ नीक छै, ओता फोटो लै ल ओ जगह सब बढ़िया छै।
हां-हां-हां एकदम हां।
तो तखन तय करैत छियै जे पै पहिने बोधगया चलू फेर ओता से राजगा राज ग राजगीर घूम लेब फिर दूइ नज नजदीक-नजदीक अछि, एके बेरमे दुनू जगह भऽ जाएत।
हां नीक बात छै सखी, खूब नीक राय दीहे छी अहाँ
न
एकदम-एकदम।
हुं तऽ मुद्दा घरमे कहब केना? हमर सासुमाँ तो कहथिन जे बहु सब घूमय फिरय मे पैसा उड़ा अ उड़बैत अछि।
सासू माँ के तनी फुसलाबै बोले समझाबै के पड़े कि भााय अब पुतहु सब भी कहा निकले सकै छैय गिह गृहस्थी। मे फसे के बाद अभी तनी गर्मी छुट्टी दू चार दिन जे बचल छैय। त्योहारे मे ने घूम फिर लेब हं अहाँ ओर बाद फिर कहाँ मौका मिल भेट। भेटाय छैय सखी अहाँ के ई तऽ ठंडा छुट्टी में मौका भेट। ओतौ जे ठंडा पड़े छैय दिसम्बर पूस के महीना मे। तऽ फिर कहूँ निकले के मन करे छै ठंडवा मे। मे कहु जाइब आहाँ त दुनिया के। तो साल सुटर और सुूटकेस हो जाइ। टाँग के ले जाय खातिरऽ अहाँ अब। अपन देह ढोयब कि अहाँ अपन समान ढोयब।
अच्छा तब सखी ठीक छैय टिकट भए जायत तब हम फोन करि।
हँ हँ सखी अहाँ जैसन कहब ओइसन करल जाय। जे टिकट जे डेट के होइ। से हमराके अहाँ के देब ठीक छै।
ठीक छैय।
चलू ठीक छैय ठीक ठीक छैय सखी।